कि हाल चाल हेलो
ठीक छै हँ अवाज नइ जाइयै
हँ आवाज आबैए हमर अहाँके आवाज जाइ
अच्छा अबै य न से हमरा भेल नइ अबैय से बात फेर नइ त गरबरा गेलै अच्छह ठीक छी
हँ हँ ठीक छी और अहाँके
हँ हमरो ठीक अइ
ओ
और सभ कहियौ पढ़ाइ लिखाइ चलै‌ छै।
हँ ठीक
हमर तऽ पूरा चौपट छै
हँ हँ सुनै छी
ओ आब देखियौ हाँ हाँ हँ हँ हमर आवाज जायये अहाँके आवाज आबैए य
तहन ठीक अछि फेर बीच मे कैइट जाय हम तहन खाइते रहि गेल शाम भी पता नहि काइट देलखिन कि कैइट गेलै हमब नहि बुइझ पेलियै तो जहन मोबाइल चलेलौ जा ई तऽ कइट गेल छै अच्छह
अपने कइट गेल हैत तऽ बारह मिनट साइद पुइर गेल हेतै
बारह मिनटके बाद कइट जाइ छै ओ ते बारह मिनट
हँ एकर हँ हँ बारह मिनट पर ऑटोमेटिक कैट जाय त
कते करू फेर बात
हँ, हँ, यदि नहि तऽ फेर चटदनी तुरन्ते नहि करू बात फेर न कल मताब हँ, आ बारह मिनटसँ बेसी आब की चाही की
अच्छा
फेर करू मतलब कनिक देरके बाद करू ई नहि नहि तऽ ह गरै रिजेक्टेडके डर रहै छै।
अच्छा अच्छा ठीके छै, एक नम्बर कहलहु है
हँ, हँ हँ बस इएह से कनेक्शन मिल जाय तहन इएह पर बात करेमे की जाइ छै।
ह जएह आबि जायब जएह हब सएह हब
कहेगी तऽ भाय नहि कि सब भला कि सही
क हमर एखन एकौन्ट सब नहि बनब के फैमली अपने कहथिन
ओ ओखन ओकर मोन स्थिर लागै छै। भऽ गेल छै, न अथी भऽ गेल छै, हँ हँ आ दोसर पैर में नोचै छै तऽ कनि मन चुस्त लागै छै।
आ कोन चुट्टी छलै बार रे बा कहलखिन हें बड्ड फुईल गेला
हँ, पैड़ा आ जतेक नोचियै ततेक फूलैत छै।
हं कहलियनि तऽ डिटोल दियौ ओहिपर ओहो छथिन बड़ अथी डीटल देइथिन ने तऽ ओते नहि नोचतैनि नोचतनि तऽ नई फुलबाक तऽ फूलबे करतैन जते ओकरा बिख रहतै तऽ फुलबे करतै
बुझबे नई केलै जेकरते आ देखियौ सामान्य चुट्टी छै, आ देखियौ ओकर कमाल कते बड़का छै।
तें ने लोक कहै छै, छोटे चीज त सुइ के काफ़ी करै छै तलवार क देतै
तै दुआरे ककरो छोट नहि बुझी छोट
नई ने सील हेतै तऽ कखनो अपना आप के ककरो छोट नहि बुझी सैह बात छै। शाम भी बार बोआ तोरा किछु नई छियो
हँ, कपड़े में पकड़ि लेने छलैये
हूँ हम भी के बेसी मानै छै हमरा तैं कहलोँ भौजी नहाय काल में की कहु हमरो बड़ मानय अइछ
हुँ हुँ
लेलक एना कटलक जे बुझीयो लूईचो नै पाबै छियै एहन जगह बाथरूम में कपड़ा में रहय ओ ललके वाला में ऊपर रहत लाल आर पोन पर रहत ओकर कारी ओ बड बिखाह होय छै। नोईचतो छै। हमर भाय के तऽ बड्ड कटय
एखन तऽ दू सप्ताहसँ बुझू बड़ परेशान छी,
हुँ, से तऽ के बेर भेलैन हें क्यान गेलिये
कहिया हँ नै एबै हमर मम्मी के साइज़ बेसिये भऽ गेल छै।
हुँ तें तऽ कहलौं एई बेर बहुत भऽ गेलै आन बेर एते नै छै होय तऽ छलैया आनो बेर लेकिन कुनु खास लेकिन एते नै रेस्ट मतलब बेड पड़ गिर जेतय
बहुत छै हिम्मत
हुँ यै हिम्मत छथिन हम बुझी गेलियेई जहने तेहि स त एते काज परते त बुझीयो हिम्मत
शरीर जखने एलाउ करतै तखने ने शरीर
हुँ हुँ, नै, नै एखन नहि होइ छनि से नीके कर दियौन कमजोरी से गिरे पड़तै किछु भ जेन तऽ आओर आन सब के समस्या
चूल्हा पर करय लगलै आदत
चूल्हा पर गर्मी लगै छै, आ गर्मी में सं
हँ द दुनू टाइम चूल्हा पर करऽ लगले ताहि के अचानक ओ मेहनत बैढ़ गेलय
सिलेंडर दू टा नहि रखने छियै।
नै नै देखियौ एखन से तऽ सिलेण्डर हमरा घर में दू टा अइ दू टा चूल्हा लागल रहैया एखन बीच में कनिके तऽ कमाउ निक जकां हँ दूटा हमर घर में रोजाना रहैया बुझलियै तऽ एखन बीच में कनिक हँ नै एकटा अपैत त एकटा नीपैत बुझै नहि छियै मम्मी सब के कते रहैत छै। ओकरा सभके बड रहै छै। अपैत नीपैत आ माइन कऽ भात दालि बनबैत छी। अपयते तऽ आब ओसने चाय के बुलाबा आबि गेल तऽ आब चाय कै अइ पैर तै द्वारे आब अइ बीचमे कनिक गैस के कनि कमापती जे क हो गेल छलैया
हँ हँ भऽ जाइ छै। तखने होइ छलै कहुँ
तऽ छले छे सिलेण्डर ई बात नहि छै। नहि छले सिलेण्डर लेकिन सलेंडरे पर जे पूरा करऽ लगतै तऽ जल्दी खतम भऽ जइ
जल्दी उएह भऽ गेलै हमरो दीदीके घरमे ओत ओत त चूल्हा क त मधुबनी तो नै आइतै बिजली वला अनलखिन ओ जे पैंतीस लाख पैंतीस लाख चाइर हजार मे देलखिन तहम बुझियौ ओछे समस्या दीदीऔ ओहिठाम भऽ गेल हेतै की हेतै उपर सँ लोको आइब जेथिन हमायो पोथिया बलै छी ने लेकिन आब नहि छै। किछो केदिक्कत
तऽ उएह दुआरे क चाहै
तैयो बुझियौ इएह पर करै छै। रखैत छै कखनो काल जाय
हँ मम्मी अपनो चाहलकै जे शुरुएसँ बेसी नहि खर्चा करब मने ओरिया कऽ दुनू बैलेंस कऽ कऽ तऽ अचानक नहि खतम भऽ जायत
अचानक नहि हैती खतम हँ सही बात जकरा बौआ पड़ै छै, तऽ सबटा चैंक भऽ जाइ छै, सेहो बात छै।
हँ एहन किताब जेकरा मने भार रहत तऽ ओ आबारा किछो सब चीज मने देखै
सब चीज देखऽ पड़ैत छै। सही बात अइ कहिया पप्पा अनलखिन तगेहूँ पीसा के गेहुँ पीसा के ओ बोरे मे छै की करू आ पन्द्रह किलो पीसेने रहथिन त की सुी भावठ द घोे मने आबोरा से नहि पूरा देह हाथ मेलैग जायत ओरा त ह रखलियै साइडमे बुझियौ राइतमे राखैत राखैत भऽ गेल एगारह दस एगारह बाजि गेल ह त तानियो तऽ कनि मैसेज से बात करऽ लगलियै छै तहिके बाद गेलियै रखैले एग्यारह बजैत रहै साढ़े एग्यारह सरियाबिही पर जे खेनाइ थोरही छै बनाइ ब भैगेलै
हँ
र तऽ अपने सरिया के छै
बनाबै छ तऽ बेसी इम्हर आम्हरके भऽ जाइ छै कबड्डी
सब कठिन लगैये परसै मे
ओहि दिन जाहि दिन हमर मम्मी सब प गेल छलैए सिमरिया जे दिन गेल छलैये ओहि दिन बुझियो हम पांचे बजे उठलियैआ पांच बजे सेलक लगातार दस एगारह बजे तक कन्टिन्यू चलिते रहलीयै ओई दिन डाँढ़ ततऽ हमर टूइट गेल
ह्म तैमे सोचियौ ठीके बात छै रहै छियै तहन तऽ कऽ लै छथिन तऽ कनि मेकअप भऽ गेल अहाँ अकेले केलियै धनबाद यही
ओहि दिन बुझियौ तऽ डाँढ़के हड्डी टूइट गेल छलै दुनू टाइम खेनाइ बनेलियै
बड्ड भेलै ने सही बात छै पूजा पाठ अहाँसभ घरमे इ बनाउ ई बनाउ महादेब बनाउ अकेले बनेने हेबै
सबटा चीज केलियै हमर दस बजे गेलखिन मधुबनी तऽ हुनका ले नाास्ता बनेलियै फेर दिनमे मे भात दाल फेर बुझियो उएह दिन एकटा भाइजियो आयब गेलखिन आ पप्पा अचानक कहलनि जे आलू के चक्का पापड़ छाइन दही से ओहो फेर तुरन्ते कऽ देलियै
तऽ फूर्तिमे हमरा जे छै हमरा कहु तो हमरा किछमे अपना आप पर भरोसा विश्वास नहि अइ एकेटा चीज मे विश्वास अइ अपना पर गर्व बुझू या जे बुझू लेकिन ई यै जे हम कोनो भी काज चट दनी जल्दी कऽ लै छियै
चलू ई भगवान देलैथ गुन बड़का गुन हमरा घरमे स्थिर हम करै छीयै कनि स्थिरे स्थिरे
एक एक एक अक गेट कटक बर्तन रहत कल पर आ यु जट दनी धो मैज लै छियै बहिन के हमर अथाह लागैत रहै छै ह्म यु चट दनी कऽ लै छियै
हँ हँ कतेकके ओरियाइ छै सेहो बात छै सबके भगवान सब नै ने सब चीज हम हमरा सबके बर्तन माजैत हमरा नहि आसकैत हमरा कपड़ा धुलिके राखैत रहियै
पढ़ाइ लिखाइमे मास्टरी तऽ नहि हासिल केलौ हे लेकिन ई काज मे मास्टरी जरूर हासिल
देखियौ सब चीजमे हासिल
अच्छा कैरते आ ख क लै ख हाथ क कऽ जे कोन हे तऽ ती ओकरे मिलै छै न हम गेलियै दुइए दिन ले जायब मम्मी तते ने कह लगै छै ने हमरा देख के पा काल को फोज दबाब पड़तै हमरा घरेसे मोननै लगैत रहियै आ पायल कते कोड़ल अभिप्र को च कि मते केल छल आमे सते कोल किछो किन हमरो अच्छा नहि लागै छले किय तऽ ओहो हमर बहिन एगो जे छै भगवान ज ओकर जे सोच दे ने छै छै तऽ बहिने सबके ब मे दसर हम बड़ाइ भऽ गेल की जहन मोन नहि दुखी रहल तहने हम किछु बजबो केलौ त ओ त हम हसका द घो हँ आ नहि टेन्स तखन जे डेराबौ दसो बेर हमरा कॉल करब सेहो बीमारी तऽ हम अहाँक फोन नै रिसिभ करौ हमरा बहुत
मोदी के मोन दुखी मे किछ नहि लगै छै सम
नहि नहि कते लोकके रहत मोनमे दुःखी छी तऽ बात क लए छी नहि नै होइ बात बाजब तऽ कनि ठीक रहत हमरा में बड्ड खराब या ई आदत पहिने बहुत डाँटै या कि कहुँ एतय ब्रेनो न हैम्ब्रेज भऽ जाइ
हम सबसा बड़का ई टैलेंट टेड बुझै छियै जे बाप रे कते आदमी के देखबै अन्दरे अंन्दरे बड्ड दुखी रहत आ सामने मे सामने मे ओ एहसास नहि हुए देत कि हमरा अपने हमरा साथ अपने कष्ट छै दुःख अइ ई नै या पास्पोटरा ई अपना आपमे बहुत बड़का टैलेंटेड भेलै
ह्म पता यै हमहूँ ओते दुखी नहि रहय छियै आबो हमरा एहने पप्पो बीमार रहय छैन हम एते दुखी नहि रहि लेकिन अपना पर आबै छै न ई बात तऽ इंसान फ्रस्ट्रेड भऽ जाइ छै
स सही मे हमतऽ ओहो दिन
घरक हालत ऐ सचमे मजाक नै कहै छी अहाँके एकटा होई छै हँ कि कि बात तै गुने बुझियौ हम बड्ड खुश रहय छी
आ कखनोहुक एहिना टेंशन भऽ गेल तहने कनि भऽ जाइए मन रुष्ट
नहि सहीमे अहाँके तऽ बहुत अइ ओहिके हिसाबे हमरा सभके किछु नहि यै
हँ हमर पप्पाके जहन देखबै न त बुझियौ अहाँ सब डेढ़ दिन नै रहि पेबै एते पेशाब करय छथिन भरि दिनमे दस पन्द्रह बीस